हाँ, नमस्कार। कहियौ की समाचार छै।
हाँ बढ़ियाँ छै। अपनेक समाचार सब?
और सब कहियौ।
हाँ सब बढ़ियाँ। काइल परसु उमे एलै हे रिजल्ट नीट क।
अच्छा
हाँ बहुत रास बच्चाके भेलऐ हे इमहरो, हमरो सबके जान पहचान क लोकके।
अच्छा बहुत बढ़ियाँ बात छियै।
हाँ
हाँ
अहूँ सब क परिचित सब क भेल छै?
नै हमरा सबके इम्हर नै पता चलल ह। आब गाम सबमे कतउ भेल होइ, तऽ भेल होइ, ऐसब इम्हर सबमे पता नै चलल हँ।
अच्छा सैह छै, कैरियर चुनैमे तऽ पहिल, बच्चा सबके अपन अभिरुचि देखअ पड़ै छै।
हाँ हाँ, अपन अपन रुइच छै सब कऽ। सही बात छै। हाँ
अहाँ म कि मेरिट अईछ, की कौशल ए
हाँ
दृढ़ संकल्प अईछ कि नै से मायने रखै छै।
ह हम्म सही बात छै।
हँऽ बच्चा म तऽ बड़ बहुत रास बच्चा क सपना होइ छै, डॉक्टर बैन बनब इलाज करब से सब हँ
हँ सपना रहलेसँ लेकिन कि हेतै, जकरामे जे जे रहै छै आब जे हां जो मेहनती रहै छै, जकरामे किछु रहै छै, वएह बच्चा निकलै छै।
हँ सही निर्देशन भेटतै परामर्श भेटतै आ संग में मेहनत जों करते तखन तऽ सपना साकार हेबे करतै।
हेबे करतै। सही बात छै। आओर समाचार कहियौ।
हँ सबटा बढ़ियां छै।
हां
सैह अखन चर्चा चलै छलै, हमरोसबके जान पहचान ग ट तैं बहुत गोटा क भेल छै। सएह छै बहुत गोटे तऽ एहनो छथि, जे बहुत दिनसँ हुनकरसबके बाल बच्चा तैयारी कऽ रहल छनि ले किन नीकसँ निकलल तऽ कोइ नहि छै।
अँ
बच्चा सब कऽ रु रूटीन बना कऽ हँ
कए बेर परीक्षा दै छै? बच्चासब असफल रहि जाइ छै, नहि भेटै छै ओकरा सफलता पहिल बेर म
हँ
ही बात छै।
ताहि दुआरे तैयारी शुरू करबाक लेल एहिमे न सबसँ पहिने तऽ परीक्षा क पैटर्न बच्चासब बुझि जाए ओकर बाद परीक्षाके चैप्टर वाइज की भेटैछ अबै छै केना से बुझबाक चाही।
हँ
एकटा समय निर्धारित करबाक चाहियनि केना पढ़ी। रिविजन करैत रहथि, बहुत गोटा की करै छथिन न देखनय देखा-देखौवल कि फंला के बच्चा करै छै तऽ, हमरो बच्चा करेंऽ।
हँ-हँ सही बात छै, देखा-देखौवल से नहि होइ छै एहिमे तहन तऽ अपन-अपन अपन-अपन सबके मेहनत छै, अपन-अपन स लगन छै, अपन-अपन सबके
हँ सबसँ बेसी अभिभावकसब बहुत गोटे नहि दोसरके देख कऽ अपन बच्चापर थोपि दै छथिन, जे तहूँ डॉक्टरे बन तहूँ इंजीनियरे बन, से नहि हेबाक चाही।
अ से हेबो नहि करै छै। से जौं आब कियो थोपियो देलखिन जे लगा तऽ ओइक हुनकर मेहनतो बेकार चलि जाइ छनि, पैसा कौड़ी तऽ बेकार जेबे करै छनि। ई त जकरामे दिमाग रहतै, सएह कऽ सकैया। सबकाज सबक बसके बात नहि छै जे कऽ लेतै।
नहि-नहि सभक बस के तऽ बात नहि छै, बहुत गोटाे केए मे अभिरुचि नहियो रहे छै। छनि लेकिन घरवलाके प्रेसर रहै छै तखन तऽ खाली पाइ आ समय बर्बाद
ह तऽ दबाव रहलासँ किछु नहि हेतै ककरो दबावे अगर हेतै तऽ आ ई इच्छा हेबे ने करतै, स्वेच्छा से हेतै ने ई कोनो काज करबै तऽ स्वेच्छा जखन ओहिमे अहाँके इच्छा रहत तखने ने हयैत ओ काज
हँ।
हँ, सएह बात छै। अपन अपन स्वेच्छा छै सभके। ककरो डॉक्टर बनी केओ इन्जीनियर बनऽ चाहैए। केओ किछु बनअ चाहैए केओ किछु बन चाहैए।
आ तैं देखियौ तैं देखियौ कतेक बच्चा के दबाव के चलते देखै छियै कोटा सभमे जाकऽ सुनैत छियै जे एना आत्महत्या
हाँ हाँ आत्महत्या तऽ करै छै बहुत करै छै, जकरा जे जबरदस्ती जाइ छै जाइ छै जकरा जबरदस्ती दऽ आबै छै पैसा कौड़ी ले आ जो ओते जो तोरा केनाइए केनाइ छौ तऽ ओसभ बच्चा सब करबे करैत छै।
हँ।
हँ।
किया बताह भेल रहे छै, किछ माय बाप बताह बनल रहे छै।
हँ। आइ काल्हि। पैसाके युग छै ने जकरा पैसा कौड़ी भऽ गेलै धियापुता कमजोरो छै केहनो छै तऽ ओकरा होइ छै जे पैसा कौड़ी से सब चीज हम खरीदली, एमहर
जी।
हँ लेकिन से बात तऽ नहि भऽ सकैत छै न विद्या एहन चीज छियै जे कहियो खरीदल नहि जेतै पैसा कौड़ीसँ नहि होइ छै!। ककरो लग म बहुत पैसा कौड़ी छै आ केओ गरीबे घरके धि पुता छै तऽ पढ़ैमे नहि ई छै जे जरूरी जे उएह हेतै। सभसँ नीक हेतै जे अमीर घरक छै गरीबो, घरवला हेतै। सबसँ बढ़िआँ तऽ सएह बात छै एहिमे तहन। आओर सब कहियौ।
हँ सब बढ़िआँ अहाँ बतबियौ।
ठीके छै सब सबकिछु ठीके छै तहन तऽ धियापुतासभ जतेक पढ़ए लिखए संस्कारी हुए ततेक बढ़िआँ बात छै।
कारण बिना बिना लगनके मेहनतके किछु भइए नहि सकैए आइ काल्हि से युग छै जे बिना लगनके किछु हेबे ने करतै।
जी। आइ काल्हि तऽ ततेक रास छै विकल्प
हँ विकल्प तऽ बहुत छै विकल्पके नहि कमी छै। दुनिआँमे बहुत बहुत पैघ विकल्प छै। लेकिन बच्चासभ धिया धियापुता चाहै तखन ओ विकल्प सभके सभ चाहबे ने करै छै वएह बात छै।
रोजगार लए कमाइ लए तऽ बहुत रास विकल्प छै, जरूरी थोड़े छै कि
इंजनियरे आ डॉकटरे बनए
हँ।
गुजर गुजर जकर तऽ बहुत विकल्प छै।
बहुत छै गुजर गुजर जोकर आ अपन रुचि के हिसाब से
हँ रुच के हिसाबसँ देखी बहुत बहुत पैघ छै, दुनिया सही बात छै। और कहियौ।
हँ चलि रहल छै सब। आइ मौसम नीक अछि आइ मौसम नीक अछि।
हमरो सभके मे मेघौन कनि भेलै हन ओना तऽ रौदा छलै बहुत कड़गर रौदा छलै। आब कनि मेघन भेलै हन तऽ आब किछु उम्मीद करै छियै। जे होइ रातिमे राति तक हेतै तऽ हेतै आ नहि तऽ फेर उएह रौदे हेतै काल्हिसँ
तैयो एहनो भेलै ने तऽ गर्मीसँ
हँ राहत भेटलै हँ सही बात छै। भगवानक माया छियै सभ भगवान जे चाहथिन तखन से होइ छै। कखनो देत रौदा देलैथ तऽ से करगर रौदा देलखिन जे बस भऽ गेलै। ओहिेये मे रहू पानि देथिन तते पानि देथिन जे ओहिसँ लोक त्रस तऽ भऽ जायत
हँ एखन तऽ अ आखर मास अल कुमारमास जँकाँ लागिते नहि छै।
हँ।
नय तऽ एहिमे तऽ बड्ड पानि होइत रहैत छलै।
हँ सही बात छै।
ह
आ सही बात छै हँ चाह ताह भऽ गेलै आब आ हमरा सबके जाय जायके प्रोग्राम छै एखन तऽ हम ऑफिसे मे छी। ऑफिस से आब निकलब पाँच बजे छुट्टी भऽ जायत। पाँच बजे निकलब तखन जायब फेर ह्मँ ओर सब तखन कहियौ।
हँ सएह देखलियै हे एखन कऽ पेपर मे उएह बच्चा सबके फोटो फोटो सब देखलियै आ। बड़का बड़का होल्डिंग आर बढ़ि गेल छै एलेन हेन आकाश जे संस्थानसभ छै। पढ़ाई वाला फिजिक्स वाला अन एकेडमी स सब देखलियै तऽ ध्यान पड़ल फोटोसभ देख रहल छियै। बहुत रास सोशल मीडिया पर आबि रहल छै।
सही बात छै। सही बात छैय बच्चा सबके अपन -अपन भाग्यो होइ छै अपन -अपन जे जे मेन जेहन मेहनत करैए तकरा तेहन फल भेटैत छै। मेहनत के हिसाबसँ मेहनत। के हिसाबसँ फल भेटै छै आओर की हेतै।
वएह छै बहुत एतेक मारामारी मचल छै चारू बगल न
मरा मरी तेए करतै आब आबादी नहि देखै छियै आबादियएके हिसाबसँ किछु होइत छै ने ततेक आबादी भऽ गेलै जतय पाँच टा पाँच टा सीटपर रहै छलै। दसटा बच्चा बैसै छलै ओतय दस टा सीट परर पचास टा बच्चा बैसै छै। तेहने हेतैन ते ऐ हिसाब से हेतैन रिजल्ट हेतैन ने
जी।
धियापुता ओतेक जे पढ़तै लिखतै तकरा तक सैह कऽ सकैये। सभ चाहतै जे हमरा हुए त हमरा हुए त एहि ई सभक वस के बात नहि छै।
आ बच्चासभके जे नम्बर अबैत छनि परीक्षामे ओ तऽ लगैत छै जेना थर्मामीटर के तापमान छियै अन्ठानबे सन्तानबे निनानबे आ तैयो बच्चा सबके मुँह लटकल रहै छै।
सही बात छै।
आ मार बाप के सेहो
हूं।
फल्लाँके ओते नाइन्टी नाइन पोइंट नाइन एयलै तोरा किया एतबे हेलो अ ओ पेहलुका समय मे पचास प्रतिशत नम्बर अबै छलैय, मिठाई बाँटऽ लगै छलैये टोल मे ई पाह कऽ गेल मैट्रिक पास कऽ गेल
पास कऽगेल
पास कऽ गेल सेकेंड डिविजन भेलै
पहिलुका कि बाते किछ और छलै आब भ बाते किछ और छै विद्यार्थी सभके जे छलै पहिने छलै किछ बात छलै आब जाइ छै सब कोचिंग इन्स्टिट्यूटमे जतऽ ततऽ गेल पढ़लक लिखलक तऽ आब ओहि हिसाबसँ आब भऽ गेलै सभ किछ भऽ गेलै परीक्षो होइ छै तेहने समय पर होइ छै आ परीक्षो आब टफ होइ छै आब ओतेक आसान नहि रहि गेलै किछ
जी।
हूं, यैह बात सब छै
आब ओकर तुलनो नहि कऽ सकैत छियै, नब्बेके दशकके जे पढ़ाइ छलै
हँ हँ ओकर तुलना नहि भऽ सकैए आब
ओकर तुलनो नहि भऽ सकैए
तुलनात्मक आब अध्ययन छैहे नै तऽ केओ करैओ चाहतै तऽ नहि भऽ सकैए तऽ
सभ किछ बदलि गेल छै
सब किछ बदलि गेलै आब सम्भवे नहि छै आब
सभ चीजके पैटर्न बदलि गेल छै, पढ़य लिखयके तरीका बदलि गेल छै नैतिकताके से मापदंड ततेक भऽ गेल छै विचित्र जकाँ जे गुरूजी सँ लोक पहिने कतेक आदर सम्मान संगे गप करै छलखिन से सब तऽ आब किछ नहि रहलै
हँ किछ नहि रहलै से बात तऽ छैहे, पहिलुका एखुनका जमाना में बहुत फर्क भऽ गेलै बहुत फर्क भेलैये आबक बच्चा आब ओतेक अथी करै छै आब कोनो भेटल पहिने जे भेटै छत जखन कखनो मास्टर साहेब भेटैत छलखिन त हमसभ प्र गोड़ लागै छलहुँ किछ करै छलहुँ ईज करै छलहुँ ओ करै छलहुँ आबक धिया पुता सभ भ गेलै कहियो काल हाइ हेलो भेल त भेल नै त भ गेलै बिहा छै
लागत लागत चिन्हबे नै करैय
हँ लागत चिन्हबे नै करैए की क सकै छियै जमाना के सभटा जमाना के दोस छै की क सकै छी
आब मास्टर जम अ दंड देलक दू छड़ी तैयार भ जाइ छैय
तैयार भ जाइ छै ह
ओकी पुलिस मुोकदमा कोर्ट कचहरी